की हाल चाल यै?
गोर लगै छी
खुश रहु सोहागबती
ठीक ऐ, आहाँ सब ठीक छी?
हँ हँ ठीक छी सब प्रभुके राम के कृपा नैय हम नैय केलियै।
अच्छा तू नैय केलही सोनम केने छै के हॅं हम करै छियै।
नै सोनम नै करै छैय
अच्छा नैय करै छैय।
ऊं करबो करबै तऽ पूर्णिमा स अइ स
अच्छा ओना अपना सब के नैय मासक राजा मानै छियै सकरैंते तैय दुआरे
तैय दुआरे करबे करै
ह सैया ऐस शुरू केलियै ठीके छौ।
फलाहारी होय छै कि नैय।
आँए।
फलाहारी होइ छैन कि नहि।
हँ फलाहार हम कऽलै छियै। कए बेर नहियो केलहुॅं कियातऽ मोन अथी भऽ जाय छै, तऽ कऽ लै छि, मौसम तऽ ने इम्हर बड सुन्दर यऽ।
काजो अथी भऽ जाइत छै, ने तऽ लोकके नहि करतै तऽ आब ओतेक नहि स।
धियो-पुता रहिते ने छै, लोकके तेहन बच्चा आइ काल्हि होइ छै बदमाश। छै वहऽ छै ऐखन सुतल हइ तें। किनकोसँ बात भऽ सकैए, नहि तऽ ई जागल रहत तहन नैन हऽत बात काऽयल। हँ तैं कहलिय कनि गप कऽ लै छी। नहि एखन नहि जाईए।
नहि जाइ छौ।
नहि एखन नहि जाइ छी। ह ह।
कहरमे जाइ तऽ शुरू तऽ देखै ने।
हँ जाइ छलैए ऐखन आब गर्मी तरमी बेसी पड़य लगलै आब। ओकर भैया नहि जाइ छै। किछ अथी करऽ लगले ई ईसकुलो वाला कनि गाड़ी ताड़ी के दिक्कत केलकै किछ। तेंत के एते द्वारे कहलक कि अखन छोईरे दियौ आब।
अच्छा घरे पड़ ‌पड्हाबा।
हँ उएह छै, आइ काल्हि बच्चा सुनैत रहै छैय गप। त तऽ बादमांशी करै छै, जे सएह बातयऽ। सोनम सब ठीकऐ।
हँ हँ ठीक छै, तोहर सब ठीक।
हँ इमहरो सब ठीक छथि।
ओझा ठीक।
हँ ओहो सब ठीके छैथ। चलै छै सबके ठीके-ठाक। तऽ जाइ कालमे जाइ छी‌ चारि बजे।
जेबै साढ़े तीन पौने चारि बजे जेबै।
अच्छा पोने चारि बजे।
हुं आय गेल छलियै, महिला पेन कार्ड बनबै लए। बनबेले गेल आ बने छै, ने मेट्रो जकाॅं इहो बसके कार्ड। नरु पस हँ नेर। बस गेलियै ओतऽ आय नहि भेलै सोमके बन्द रहै छै फेर।
अच्छा तऽ दोसरे दिन दूर छौ की लऽगे छौ।
दूर छै।
अच्छा तहन तऽ कनि जाय आबैमे लोकके कनि बेसी परेशानी भऽ जा।
ह ताहि दुआरे खा पी कऽ लेटि गेलीयै आब जे छै बर्तन धोबै।
अच्छा अच्छा।
मेने प्रेस दूर छै, एतऽस आब काजो नहि भेल फेर काइल जाउ।
हँ काज भऽ जाइत छै, तहन तऽ नहि लोकके बुझाइत छै, नहि होइत छै। तहन कनि भऽ जाइ छै, तऽ फेर जाय पड़त।
ऊं सोमक बन्द रहै छै से नहि पता रहै।
हुं रहैत हेतै।
गैस के एजेंसी रहै छै ने सोमे कऽ बन्द रहैत हेतै ओहो बन्द। हूं चलै आब गैस के दिक्कत नहि ने छहौ। इम्हर सब मे तऽ उएह पैंतालिस दिन मे दै छै। ‌
इम्हर पच्चीस
हँ बाहर मे तऽ ठीक छै पच्चीस दिन छै धरि इमहर पैंतालिस दिन से कम नै होय छै। चल सब रामजी के कृपा छैन। वएह देने छथिन जन्म तऽ उएह सबटाके पालन कर ता छथिन ने लोक थोड़ी ने सभटा भगवाने अथी छै सैह छै।
हँ सब प्रभुके मर्जी।
हँ सोनम गेल छलै बर्थडे मे नै राघवके डेरा पर देखने रहियै। नीक लगै छलय लहँगा पहिनने नीक लगय छलय।
गोपी ड्रेस छियै। ई छियै गोपी ड्रेस। गेल छलय वृन्दावन मे एलय छ सात दिन पर।
अच्छा कहिया गेल छलै?
ऊं एलै यैह भऽ गेलै पन्द्रह दिन करीब एना।
आच्छा तोंहों गेल रही?
नय एतऽ अपने दिशका छै एक गोटा ओकरे ई संगी छियै एकर।
अच्छा
तऽ ओ कहलकै चलो चलो ओकर नीटके एग्जाम भऽ गेल रहै तऽ कहलकै चलो चलो चल चल। त अपन गेलै।
अच
ओकर घर दुआइर सभटा छै ओतऽ।
अच्छा तोहन तऽ बढ़ियां छै तोहन तऽ नै कोनो भने कनि गेले एकरो कनि मोन बद
हँ कहलियै वृन्दावन जगह छियै तऽ अपन जो। गेल पँच छ दिन रहि कऽ तहनि एलैयै।
हूंम्म सैह देखलियै ओ लगेने रहै त अच्छा नय नीक लगैत छलय बड सुन्दर लगै छै देह पातर लगै छै एखन हं।
देने छै
फुले छै एकरा मेन छै एकरा कोनो कपड़ा खुले छै नीक लागे छलै ओ कते भोट अथी हेतै पैघ ओ बच्चा टुकटुक
बड़ लम्बा छै मैए जेकाँ हँ लंबाय मैए जेकाँ लंबा हेत
लगै छै छ सात साल के बच्चा रहै तेहने लगय छै। आ सुन्दरो खूब हेतय बड्ड सुन्दर। मुँह कान कटिंग बड्ड सुन्दर।
हम्म मैए जेकाँ छै।
हँ मैओ त तेहने छै।
हम्म लम्बो खूब हेतय। जीद केलकय कहलक मोहन जे जै दही त कहलियै जो।
की हेतै धिया पुताके छै ओकरो सबके रहै छै आ बच्चो छै जै दही
त ओइके स्कूल मे तऽ ओ नै गेल हेतथि ना नै गेलै ओकर स्कुल छलैए एकरे रहै छै। नै रहै छै
चलू ठीके छै।
चल माताजी के सेहो रहैन ब आ आ आ
हूॅं माताजी के कनि बेसी एकरा सँ छ
बड्ड जे नै जइतै तऽ कहलियै जे पहिले इएह मैर खइप जाइये। हँ बीस बेर फोन केलखिन।
तें ने तोरा से बेसी हुनके से रहै छलय नय देखली एतौ अबै तऽ माँ लग जैब माँ लग जाएब हहह माँ से तते रहे जे तोरा ले नै एते माँ ले एते
नहि एखनो नहि छै एखनो जे भेज देबै तकरा दुनिया नहि छै। ।
हँ छलै धिया पुताके तऽ छैहे तऽ हँ माँ लग जायब तऽ नै पाय बाद मे पठाए देलही। इ रहै छलै ओतहि केए बेर छोइड़े दै छलही, बेसी। बदमाशी करऽ लागय तऽ जे एतऽ कानऽ लगै अथी करऽ लगै
हूँ माँ लग जेएब।
तैं त एत मां लग छै।
माँ लग जाएब माँ लग छोड़ि दै छियनि तहन अपन जाउ रहु। हमहूँ अपन चैन स रहै छलहूं।।
हँ तोंहु अपन रहै छेलेहे। हँ सेएह छै एतबा छै जै अपन बेए छै बच्चा के हुनको छनि दुनू दिस से होइ
हँ कहलियौ तऽ बीस बेर फोन करऽ लगलखिन मिनट पर हमरा मोन बेचैन कऽ देलक। हमरा मुन बेचैन कऽ देलक नहि आएब तऽ भेज दियअ। भेज दियौ नहि अथि आ तऽ आनलाइन बाइक सँ चलि जाउ ने।
अच्छा अच्छा बाइको जाइ छै आइ काल्हि ऑलाइन?
हँ बाइको जाइ छै। आनलाइन करू आ उड़ि जाउ। आब एनाय गेनाय ककरा के लैए ले औतै ककरा टाइम छै, सबके अपन रहै छै न तऽ बाइक करू आ उड़ि जाउ।
अच्छा एइमे डर नहि रहै छै कुनो, लड़का रहै छै कि लड़की?
नहि लड़के रहै छै लेकिन सभटा ओ ऐप देखाबैत रहै छै ने। ओतौ से देखैत रहु एतौ से देखैत रहु आनलाइन हँ कोन रस्ता कतऽ से छै। तऽ ओहिपर कोनो तहन डर नहि रहै छै तऽ एग्जामो दै ले गेलै गुड़गाँव जाइ छलै बाइके सँ।
अच्छा।
गुरगाँव दूरो छै तऽ ओहि सँ ओले बाइक सँ जाइ छै।
अच्छा-अच्छा तहन तऽ ठीक छै।
हूं ओतेय अपन देलक, आ फेर केलक आ भागल। सेफ रहै छै, नहि रहै छै रिक्स।
चैची तहन थोड़ी ने दिक्कत छै।
औ पाँचो बजे आबि जैत, जखन कहबै तखन साढ़े पाँच बजे आबि जैत।
अच्छा तमे बढ़ियां छय, अपने क इहो लोककेँ नहि परेशानी अय मने
हं-हं आ बड़का करू तऽ फेर ज्यादा पैसो न, एहिमे कनि कम पाइयो लगै छै।
छैहे।
सिंगल सवारी लेल लोक किया करतै ओला।
कियाऽ करतै सही बात छै, आ दूर छै डेरा तऽ ओहि सब में तऽ बेसी लैत हेतै।
हूं दूर छै डे आधा घंटा लगै छय।
हूं
गेल एक दू दिन रहल ऐंल।
नीक केलक भने चैल गेल, बीच-बीच मे अपन कथी भऽ जाय छै घुमनाय - फिरनाय धिया पुता के तऽ कनी मुन बदैल जाय छै न, चेतन ने अपन मोन मारि लय छै। धिया पुता के तऽ से रहै छै न अच्छे तऽ।
हँ पच्चीस कऽ एथिन, हँ अबै छथिन रासन लैए।
अच्छा
बीस क एथिन, फेर पाँच सात दिन रहथिन फेर जेथिन।
तहिके बाद जेथिन। अच्छा
पच्चीस कऽ अबै छथिन, हर महिना क लास्ट मे अबै छथिन।
अच्छऽ सब महिना आबै छै
बिहार से हँ ओम्हर नहि दैय छैय, बिहार के एत्तै दैय छैय।
अच्छा
पेन्टें पर उठाकऽ लऽ जाय छथिन्ह, आ कोनो जहिया दू महिना पर गेलथि। तऽ दोसर महना के लास्ट मे एलथि लेकिन अय दैय छथिन्ह अपन लऽ जेथिन्ह आबि कऽ, अब ओहो एतै कि-की की जे करय।
टब
स्कूल छैय खुजल, अपन जे तहन हेतै नहि कियो र अथी बला हेतै तऽ एतय नहि तऽ नहिये
हँ छैहे स्कूल बला के तऽ छैहे, बाहर सब में तऽ और रहय छय। वैह छैय दुनू ड्यूटी वाला छैय, तें कनी ओकरा दिक्कत छय।
हूं
छैहे ओमे तऽ बच्चे आ छैहो कनि परेश शान तऽ ओहन बच्चा
हुँ एतऽ तु एना-एना देख लेतौ। कोन दऽ कऽ समान उठा कऽ लजेतौ, तू बुझबही नहि एखनो। सबटा लऽ जाके सीरही पर चलि जाय छलै, छत के सीरही पर ओतऽ अपन फैलबैये। आ नजैर पड़ल सोनम के कलर, एकर ई, एकर पेन, एकर ओ, जत तेक चीज सबटा सब के चीज फुइट गेलै। हँ
छोड़ू आबे पर करे यैं ने बदमाशी, पहिने नहि करय छलै आब करैये बदमाशी। जे जतऽ रहैये ता आब नुका देत।
आ ओकरा कि हुनका ओ तऽ शहद के शीशी पांच सय के छलै ओ फुटि गेलै।
बुझबो नहि केलियै।
ओ आफैत
चुट्टी जेका जेतौ आ बुझबो नहि करबिही देखैत रहे छैय की करैत रहय छैय। सेह उठेलक। आ भागल लऽ कऽ आ सीरही पर छतके सीरही पर चलि गेल एतय नहि कियो ऐत
अ।
उं हुँ हुँ।
की करतय ओहेन बच्चा की करय छैय मोन आ तंग पते छैय माय बापके तऽ छैय जकरा रहय छैय तऽ अबराह रहय छैय। छैहे आ स हर हमेशा लोकके नजरे नहि ने रहय छैैय बनेने रहल।
ओ नहि एना जोड़िकऽ गपे करै छी कि किछु करै छी तब के देखऽ जेतय ओते दूर
आनलक सीट पर छैयहे
तै दुआरे
आब तऽ चाय पानि कय बजे होय छैय।
पाँच बजे।
उं। तू पीबै छैंय कि नै पीबै छैंय ने।
हँ चाय पीबै छियै मेन छैय भोरो क तऽ नात सुनात तऽ कनी आठ नौ बजे जाइ छैय तऽ एक बेेर चाय कनि पीने रहलहुँ तऽ ठीक रहल दुए बेसी नै पीबै छियै एक बेर भोरमे फेर सांझमे दू बेर
तऽ हमरा तऽ आब किछ सूटे नै करैए गय दाय।
हँ।
किछु नहि किछु सूट नहि करियै।
कह चाय के तऽ तोरो आदत छलो कनि।
बड्ड पीबैत छी तब मरैत छी आ नहि पीबैत छी तब मरैत छी दुनू बात। भऽ गेले।